हं।
हँ की हाल चाल, ठीक छै अब अपन कहियौ। दीदी ठीक छी। किछो नहि।।
बापरे बा तू तऽ बीजी आदमी बेट बेटी वाली
अहूँके जहिया हयत तहिया अहूँ बिजी रहबै ने
अरे हमरा हेतै जहिया तहिया छोड़ ने तोरा भऽ गेल छौ तू बेटी वाली छें।
तऽ आब बच्चा के छोड़ि कऽ हरदम अहाँ संगे हम लागल रहू रहू से कहू अहूँ तऽ बिजीए रहै छी।
से गप नहि छै, से गप नहि छै जेहने अहां तेहने अहाँ अपन बेटियो के सिखाबै छियै आ अहाँ तेहन जे
अहाँके माय नहि सिखेलक
अहां अहाँ तेहन जगह गप कऽ रहल छी ओतऽ फोन रिजेक्टेड हैत हल्लामे गप कऽ रहल छी।
ह
भऽ गेल अहाँके व्यर्थे हँ, सएह तऽ अहाँके हम सिखा देने रहौं तऽ अहाँ बुझै ले नहि तैयार
चेने ने होइयै हम बुझलियै, लेकिन हमर अङ्गना मे हल्ला होइ छै तऽ हम की करियै
हँ, अहाँके गामे सएह अछि ने जे हल्लावला गामे अछि ने
अपने के त इंग्लैंड में रहे छियै ने
रहल छी ने जै जगह पर हम रहै छी तऽ अहाँ के बुझल ने ई जगह शांत छै।
उ बाप रे बा, की सब होइ छै
एना किया सिखाबैत रहै छी यै
सिखेबै ने तऽ हमरा भाइ हमरा भाइ के दुख होइये ने तू सब फ्री रहै छीही हम छी हमरा बड प्रेशर अछि काज के, बच्चा के ऊपरसँ अपन
ऐ सुन सुन ओकरा जयह सीख खेबही सैह ने ओ करतै, मारबौ तोरा हम कहियो आबि कऽ
गई हमरा पता अछि लेकिन हम की करू तोरा सब के देखेै छेलौ खुपरी बैसल तऽ हमरा खुजली होइया
किया खुजली होइ छौ। जैय दिनमे हम अथी बिजी रहबै तैय दिनमे तू फ्री रहबें तू टेंशन किए लै छेँं।
तऽ ओय तऽ एक हमरा एकटा एअज भऽ जेतेै ओय टाइम मे
मारब ने मुँहे तोइड़ देब एअज भऽ जेतै एय टाइम मे बड़का एज वाली भेलैथ हेँं बड़का एज वाली भेलैथ हेँं।
आहाँ की करै छीयै एखन ट्यूशन कए बजे सँ कए बजे पढ़बै छियै।
पढ़बै छियै ट्यूशन उएह टाइम मे जै चैर बजे पड़बै छैय चैर सँ पाँच आय विद्यार्थी लेट एयल रहे तऽ साढ़े चैर भऽ गेलै ओ एयल छथिन घूमैय लए श्रुति के माँ श्रुति के माँ
अच्छा तऽ चैर सँ पाँच जे आहाँ ट्यूशन पढ़बेै छियै तोरा ट्यूशन पड़ेल होय छौ गेै
ततऽ कथी लए ने हेतै गे महारा ने पाँच सालसँ उएह पढ़ा रहल छियै ट्यूशन। आय सँ पढ़बेै छियै हम आयसँ पढ़बेै छियै हम हँ तऽ और कथी सिखियो गेलौ ट्यूशन पढ़बेै के लाथे दु कान।
आ एक, दू, तीन, चैर।
हँ, तऽ और कथी ओर की चाही जोड़, घटाव, गुना भाग।
आ जोर, घटाव घुना भागा। अ, आ से य, र, ल, व तक नै तऽ कबीर कान तक याह नऽ। एतबे पढ़बै छियै कए गो केएटा रुपैआ देैया।
धौउ कहाँ छै बच्चा सब सबटा बाहर चैल गेलै।
ओ तब न बच्चा सब के पड़हे बच्चा सब के जे पड़हेलही ओ बच्चा सब कमेओ लए चैल गेलेै तू ओतै के ओेतेै बैसल
अरे तऽ चैल गेलै। सब जवान भऽ गेलेै तऽ की करबै हम सब चैल कमेए लेए गेलेै हेंँ पागल। चैल गेलै बाहर सबके -सबके गार्जियन छै।
तऽ मारबो ने आइब कऽ तोरा इहे मोन मे छौ जे एकर सबके जल्दी बियाह भऽ जाय।
यस हँ कियाकि हम नै चाहै छियै ने कियो शान्ति से बैसे है अपन मेय के हाथ के बनल खेए। अपन बनो खो एस
शरम नई होय छौ तोरा ई बजेैत हँ। आब भऽ गेलौ आ तकर बाद अमृता के तऽ आब भए जेतौ कनि दिन बाद। टेंशन फ्री राख।
चैय।
से नै बुझल छौ लेकिन हमरा लाइग रहल अइ जे भऽ जेतै ओकर बहुत जल्दी।
मतलब ठीक होइ छै जे के कह गैय हम नै अपने केलियै हमरा बड अथी रहेै या हमर बच्चा के कें कें कें कें करैत रहैया बुझलीही।
छैेहे अइ मे तोरा हम घुसा देलियौ तेै तु गपो कऽ रहल छें नै तऽ।
हँ देखीगे नै भऽ पाबै छै ओना अगर देखी चाहबै ओकरा फोन कर देखी चाहबय जे तोड़े फोन करबै करबै फेर सोचबै फेर करबै फेर बहुत अथी भ जाइ छैय नहि भऽ पाबैये आ
आ छैय ई अथी दुआरे लोक भऽ जाइ छैय काजमे फँसि जाइ छैय तऽ नहि ने भऽ पबैत छैय।
आ देखि घरमे म काज कर लगबी ने तऽ ई नहि देखबी हेतौ की पहिले ओछान बदैल ली जेना बिस्तर ओछान झाइड़ली फेर कहभी ओछान झाइड़लेबे त कनि घर बहाइरली फेर कहबी खेनाइ खेनाइ बना ली बुझी ने जे एकटा ड्यूटी नहि भऽ जाइ छैय से मतलब
तऽ भए जाइ छैय बियाह के बाद लोकके भऽ जाइ छैय छुट्टी नहि भेटै छैय ने।
आ तोरा ई नहि ने क्यो बुझतौ जे एकर एज ने छैय ई बच्चे छैय अखन से नहि ने बुझतौ भाइ
गै बिआहके बाद लोक पैघ भऽ जाइ छैय बच्चो पैघ भऽ जाइ छैय तऽ कहै छैं तू।
तै ने आ लोक ई नहि बुझ तौ तोरा उपर भयंकर प्रेसर आबि जेतौ बच्चा अलग। तोरा देखी तोरा मन खराब हेतौ त बीमार परभी लेकिन तोरा पड़यके टाइम नहि भेटतौ बच्चा दुआारे कियाकि, हँ। बच्चा दूध पीतौ कहतो खाना दिय फेर ओकर
ह कहै छौ तोरा धाँइ दबड़ मारि देलही तू भक। रूइक जेत कनि दीन।
एँ।
कनि दिन रुकि जैतें। एजे कते छलहु तो
गै एज नहि छलैये बुझ देखी गै प्लीज क्यो छौ ने ने।
नहि कोइ नहि छै कि। आ तऽ नहि बाजि बुझि गेलही हँ।
से तऽ बुझलियै पर देखी दू साल हमर बियाहोक भऽ गेल रहै ने। त आ जादा लेट करतीयै तऽ फेर बच्चो कंसीव करऽ मे टाइम लगतै ने। तऽ कहलियै एकटा कऽ क फ्री भऽ जाइ छी। आब जहने तोरा एक देखही बियाह हेतौ ने त बच्चा नय हेतौ तो सभ तोरा चारू दिस से पोक करतौ जे बच्चा हो किए नय होव दै छियै बच्चा एक
हँ से तऽ बाप रे बाप पता बि अगर नहियो बियाह नहि हेतौ मानि ले त लोक बियाह लग चढ़ेने बियाह कहिया करेबे भऽ गेल आब। आ जेहन वियाह भऽ जाइ छैय तऽ धिया पुता नहि होइ छैय तऽ धिया पुता ले चढ़ेने रहैत छैय।
देखी गै आब अगर हमर बियाह होेयतै तऽ ओहो ठीके रहिते। ठीक छैय लेकिन हमर मम्मीसँ कनि जल्दी उगताओ गेलै।
अरे होनी रहय गै। ओ होनी रहै जे ओते वएह जगह लेकिन तू ओ जगह जाइतो बड़ छले।
गै की कहियौ हमरा ई जगह से सच्छ नफरत रहए।
नफ गै एहन बात गप नय बाज हमरो नफरत अइ।
हम एते आबिके फसलहुँ हमरा एते लाज लागैत रहैया। आइ टोल मे जे हमरा घोघ तानिके जाय पड़ैया। हमरा एते खराब लगैया जे हम ओतुका पोखरिमे नहायल छी।
आरो बा हमहूँ ओहि जगहपर हमरो एहि जगहसँ हम हमरा नहि सोहाइए जगह। लेकिन तोहर तऽ आब घरे वएह भेलहु गाम, घर।
हे गै तू त ऐबो नहि करे छी कखनो मतलब दुर्गो पूजामे अबै छीही त नहि अबैत छी।
हम सुगौना जेबे कहाँ करै छियै गै, दुर्गापूजा में हम तीन दिन मात्र गेलियौ। आब नहि ने जाइ छैै, आब ओम्हर नहि ने छै सिस्टम, सिस्टम रहै छलै तऽ जाइ छलियै।
भऽ भ खूफ नहि त।
नहि ने छै, सिस्टम। चलि जाइ छी, अखने तोरा मुँह से गारि निकलतौ, लेकिन तू। प्रतिबन्ध लागल छौ तोरा।
कंट्रोल-कंट्रोल। अपना आपके कऽ रहल छियै।
कयने छै।
हँ, कोनो बात नइ अगर हेतै तऽ फेरो काँल कऽ के तोरा कऽ सकै। कहै छियौ, एहन बात नहि छै आ ई कटतै तऽ पक्का करबे करबौ तोहर।
अरे, न। गग, र हँ हँ।
तऽ ई आशुतोष झा लिखल छै।
चुप ले तो।
बड्ड बजै छैं तू।
अगैं तु ककरो नामसँ अथि करै छीही।
कहबो बाद में। क बाद में कहबौ, तू बुझेने छीही तोरा सिखा देने छी ने तू ब। बापरे बा।
अच्छा बुइझ गेलिये, अरे यार बुइच गेलि। बुइझ गेलियै। मतलब दाल में काला है। है ही अभी कुछ, खाली ऊपर से बोलता है कि हम सरीफ हैं, सरीफ है।
तऽ कहबो सभटा दालिक के काला नमक छिड़ैक।
अहाँ हमरा किया कह हम अहाँ। कहु ने हमरा अमृता कह अइबेर अमृता के फोन में जबरदस्ती छीन कऽ इंस्टाग्राम के। चैट सबटा पढ़ि लेलियै।
हँ तऽ की भेलौहु।
किछौ ने भेलै, हम कहलियै जे हम जे-जे कहबो से-से करऽ पड़तौ, नइ तोहर भंडा। फोड़ देबौ।
हँ आरोबहि, अमृता तऽ शरीफ छौ बहुते एखन।
नइ- नइ एहन कोनो बात नहि छै, किओ ने सरीफ रहे छै बौआ आइ के डेट में।
नइ-नइ अमृता के बियाह दान ठीक भऽ रहल छौ, अमृता शरीफ भऽ गेलौ आब।
अच्छा बियाह ठीक कतऽ भ रहल छै, से बुझहल छौ।
से नइ बुझल अइ लेकिन अमृता के सुनने रहिये जे बहुत कथा अबै छै।
बहुत दिन पहिले, कहने सुनने रही न गै।
हँ से तऽ बहुत दिन पहिले सुनने रहीय।
गय तऽ आब की ओकरा एज में हमरा बच्चा भऽ गेल रहए। च्चा एक साल के।
देख लियौ तोरा छौड़ी इएह पर ध्यान छौ जे कखन बियाह दान होए।
हँ तऽ आऔर की एखन हमरा मानि कऽ चल देखी। चौबीस छै, चौबीस छै, अमृतिया। तैइस के छै हमरा बाइस में आरभी भऽ गेल रहयै। उन्नैस मे उन्नैस मे हमर बियाह भेलै बाइस मे हमरा बच्चा भेलै।
तऽ नीक छौ ने गै तू अही ई समझी ने जे अपना जे फसलहुं से फसलहु कम से कम बहिन सबके ऐ स कनि टेंग दिये पागल कहीं
नहीं हमर भलानै तऽ ककरो भलानै।
आ ओकरा देखिन ओकरा पर लागि गेल छै ओ मतलब अखन ओकर मम्मीए कहै छथिन जे नहि करब लेकिन अमृता के जल्द भऽ जेतौ प्रीति दीदी के हेतौ न
प्रीतिदि केे कहिया हेतेन?
प्रीति दीदी के नवम्बर मे छेन।
ठीक भऽ गेल छै।
हँ लड़को देखलियै हमसभ एंगेजमेंट भेले।
एंगेजमेंट भेलैन।
हँ एंगेजमेंट बड़ बढ़िआँ लड़का।
हमरा भेजिहँ फोटो गै वाट्सप पर।
हमरा पास कहाँ अइ ओएह टाइममे देखने अमृता भेज देतो अमृता पास छै फोटो।
अच्छा अमृतो सब गेल रहै?
गुनगुन के बियाह भेले ने तऽ गुनगुन तऽ बड़ छोट छै। अमृता सबसँ छोट ओकर बाद प्रीति दीदी के एंगेजमेंट अमृता नहि गेलो बेैंगलोर मे भेल रहेनि न।
अच्छा। गे गुनगुन के बियाह भेलै पता छौ त हम शौक भऽ गेलियै। जे गुनगुन के बियाह एते जल्दी केना भ रहल छै बुझली।
भेटल पता छौ इमहर उड़ल रहे आई एस छै लड़का तऽ ई छै तऽ ओ छै लेकिन किछ नहि छलै।
नै एहन किछ ने अमृतो हमरा कहलक गै एहन बहिन किछू नहि छय लड़का ढंङके भेट कहलखिन कएले छी।
लेकिन बड जल्दी भऽ गेलै यार एते जल्दी
गै एकटा बात बता हमर बियाह भेल रहै तोरा शौकिंग नहि लागि गेल रहौ छोटिया
तऽ हँ हमरो तऽ नहि हम तऽ हम तऽ साफे कहै छलियै जे अखन बहुत जल्दी ओगता गेलखिन।
से बता देखी गय उन्नैस साल हमर टूवेल्थ भेले रहै इन्टर बी ए मे हम फस्ट पार्ट में
हँ अरे नहि छोट ई तोहर भऽओ जइतौ ने तोरा तऽ भगवान किस्मते एहन खराब भेलौ तोरा सभ जेहेन तेज कोइ नहि तोरा शिवम भाइजी जेहेन। आ तखन तोरा सख लगा देलको थोड़ा से भुसकोल भुसकोल पास भऽ गेलै।
ह
अखन तक हम त आ तू कहितो छी हुन जे महाकान्त बाबा के देखनि बुद्ढा के पटा लेलिये
कपार कतय देय आइबे।
अरे हँ सेहो छै बहिन कपार के मामलामे तऽ भगवान हमर कपार जोरगर बनेने रहथु।
हमरे भयं कर धरे धार बनेने छै जिम्हर दै छियै ना छूरा जेना कटि जाइ छै। हे हे।
नहि बहिन हमरा पढ़ाइ तढ़ाइमे भगवान पूरा साथ देने छथि।
लेकिन पता छौ दसमा भेलै इन्टर भेलै तैके बाद ग्रेजुएशन मे जे बात छै देखही ने में रहीक अइ सब मामला मे हमर बड़ बड सपोर्टिव।
हँ से त आइ